हाँ
की हाल चाल या हेलो
हाँ भाईजी कहियौ ठीक छियै
हम तऽ ठीक छी अहाँ अपन बताउ
हमहुँ ठीके छियै आओरो कहियौ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै
हाँ पढ़ाई लिखाई भऽ रहल छै
ओ तऽ अभी अहाँ कोन क्लासमें गेलिए यऽ
अभी तऽ हम एट् क्लास मे गेलों हें
ओ त बड्ड नीक बात छै आओरो कहू मम्मी पप्पा सभ ठीक छथिन हाँ हाँ तबियत तऽ ठीके या कनि मनी
ओ
अहाँके तबीयत ठीक हा
हाँ हमर तऽ एकदम अच्छे एकदम ठीक छियै आओर एग्जाम भऽ गेल हाँ जाइ छियै
नहि नहि एग्जाम तऽ नहि भेलै एग्जाम पच्चीस तारीखके बाद खतम हेतै
ओ घूमैय आर लए गेलियै कि नहि एबै दू चारि दिनमे एबै
ओ सुनने सुनने रहूँ कि अहाँके परीक्षा चलैया
हँ परीक्षा तऽ चलि रहल छै तें तऽ अभी नहि आ रहल छी गाँव
ओ कथीकेँ परीक्षा चलैय
अभी तऽ हम अपन परीक्षा चलि रहल या फाइनल एनुअल एनुअल परीक्षा मतलब सालमे जे एक बार होइ छै
ओ वार्षिक परीक्षा ने
हूँ
ओ कोन सब्जेक्टके परीक्षा भेलए एहिमे
सबके जते सबजेकट सात गो सब्जेकट के भेले हें
ओ तऽ कोन इसकुलमे पढ़ै छियै अहाँ
हम तऽ पढ़ै छी सरकारी इसकुलमे
ओ गाँवै बलामे
हँ
डेली जाइ छिए स्कुल
डेली जेवे करय छीए की आओर की करबै मास्टर नहि पढ़ाबै छै बढ़िआँ अपनेसँ पढ़य पड़ै छै
तऽ कोचिंग आर तऽ पकड़ने हे हेबै
हँ एगो पकड़ने छियै फिजिक्स वाला से नाम छै समस्तीपुर खाटू श्याम मन्दिर छै नऽ ओकरे पीछे छै
ओ
हँ
की सब भऽ रहल छै खाना पीना बनि रहल छै
खाना पीना तऽ बनिए रहल छै एकदम कथी बनैए
हमरा यहाँ हमरा यहाँ तऽ आइ मछली बनि रहल छै
हमरा यहाँ तऽ पनीर बनि रहल छै पनीर रोटी बस गरीब इंसान छियै बस एतबे पनीर रोटी अभी सोच रहल छियै जे
गाँंव मे आबे के लेकिन एग्जाम हो जेते तब एबे ने करबै भोजो सेवे करे गाँवमें उन्नीस तारीख के
ओ कथि कऽ भोज छैय
बरखीे के
ओ केकर बरखी छै
छै एगो छथिन एगो फरीके मे छथिन मरि गेलखिन ओ दादी बड़की दादी उहे हुनके
ओ तऽ कथी कथी के भोज हैतै
हेतै चावल दालि दू रंग के सब्जी चटनी आ साग पापड़ तिलौरी घी सकरौरी दही चिनी
वाह तब तऽ अहाँके मौज हइ अहाँ तऽ भोज खाउ
हँ
कनिक हमरो लऽ लेने अयबै
ओ भाइ ठीक यै
हँ हमर भाय तऽ ठीके छै ओहो बीमार पड़ गेल रहै नऽ
केना पड़ि गेलै की भऽ गेलै
ओकरो पेट में इन्फेक्शन हो गेले रहे
पेट मे
हू
ओ
तऽ डॉक्टर यहाँ गेल रहे तऽ फेर डॉक्टर जाँच उँच लिखलके बहुते देर
ओ हमरो इधर तऽ अभी एकदम बारिश भऽ रहल छै खूब तेज की करबै
बहुत तेज बारिश भऽ रहल छै
हँ
इम्हर तऽ बारिशे ने भऽ रहल छै इम्हर तऽ बहुत गर्मी छै आ लाइनो काटि देने छै
हु बहुत बारिश बुझियो भऽ रहल छै दिमाग खराब भेल छै तीन चार दिन से देख रहल छियै खाली बारिश बारिश होइत जा रहल
जा एम्हर तऽ बारिशे नै भऽ रहल छै एते गर्मी छै किछ कह केँ नै
झारखण्ड गेल रहियै कहाँ कहाँ गेलियै घूम
ओ तऽ बाबाधाम गेल रहियै घूम
ओ बाबाधाम
हँ बहुते दस बहुत भीड़ बहुत
कोन स गेलियै जनरल स की वी आई वी वाला स
वी आइ पी वला में भी सात घण्टा खड़ा होअ कऽ रहल
हऽ
आ बहुत भीड़ रहै उहो में
हऽ लेकिन वी आइ पी वला में वी आइ पी वला मे पंखा उन्खा लागल रहै छै तऽ बोर नै होइ छियै
हँ तऽ तऽ हम अपन जेनरले वाला में चैल गेलियै किय की सात घंटा उहो में लाग कऽ रहे ओ भी साढ़े आठ दु बजे कऽ बाद खुलै छै
हऽ हमहुँ एक बार गेल रहियै तऽ एते न भीड़ रहै जेनरल वाला मे जे कुछ कहकेँ नै एते उऽ सब ढकला ढकली करैत रहे एगो औरत बीच में लैटिंग कऽ देने रहे उहे हमरा देख कऽ बड़ियाँ नै लगले
हऽ तैय म बच्चो सब एते न चैल जाइ छै कि अ घिनायने रहे छै पूरा लम्बा बहुत दूर तक केँ कऽ देने छै
हुं कि करबै अभी तऽ प्लान बनले हैन जायके कही कोन जगह कहीं जेबै मध्य प्रदेश चाहे देहरादून इ सब
ओ सबसे नीक तऽ इमहर नेपाल घुमऽ वाला बहुत नीक जगह भऽ गेल छै छै
हँ भैए गेलै हऽ लेकिन नै मोन करै छै जाय केँ नेपाल अय जेबै इंडिय ए में पहिले घुमबै वहाँ पर जेबै तऽ भीजा आर न बनबाब पड़तै कथी कथी भीजा तीजा कथी रहै छै से बनबाब पड़तै न
हँ लेकिन ने नेपाल मे एगो जे हम हमहु सुनलीय हमें नेपाल में एगो खाली मु क्ती धाम जे मंन्दिर छथिन बहुत सुन्दर छथिन बहुत सुन्दर सबसे ऊँच
हँ ओ तऽ मध्यपदेश में तऽ महाकालेश्वर बहुत बड़ा भोलक भोला बाबा छथिन बड़ियाँ लगैत छथिन देख में एकदम।
हऽ हऽ सुनने तऽ छियै महाकालेश्वर केँ नाम।
हँ ओते हमर ड्रीम प्लेस छै ओते जेबै हमर मोन करैय खूब जाय केँ
ओ ड्रीम प्लेस है न
हू
हु बहुत नीक जगह छै महकालेश्वर सब। आ ओम कालेश्वर भी तऽ वही छै शायद।
ओंकारेश्वर हऽ ओते हेतै हऽ ओते हेतै।
हुँ ओनाहुतो इन्दौर के सबसे साफ। सुथरा जगह मानल जाइ छै।
हँ इन्दौर बहुत बढ़ियाँ जगह छै ने ओतय। सबसे साफ सुथरा जगह तऽ इन्दौरे छै पूरे भारत मे।
हँ हमहुँ सोचैत रहियै जे हमहूँ ओमकालेश्वर आर घूम जेबै। लेकिन प्लान बनबै छियै प्लान। फेर किछु ने किछु भऽ जाइ छै तऽ फेर प्लान चौपट भऽ जाइत छै।
हँ अभी तऽ हमर भाय के जनेउओ होयवला छै तऽ। अभी डेट नय निकललै हन लेकिन निकलतै अभी देखियौ। ओहि डेटके टाइम नय भेलै हँ।
ओ तऽ कहिया तक मे हेतै जनउ।
हेतै एक दू महीना मे एक दू महीना बाद अथी बनतै। पतरा हँ डेट। पंडिजी के बुलबेल जेतै।
तऽ जनेउमे कए कए दिन भोज हैत।
एक दिन हैत ई मड़बा दिन फिर। कुम्हरन दिन फेर जनेउ दिन।
ओ ओ अठारहे दिने कथी के भोज हैत।
आ हम डीजे उजेे नय करबै हम सिम्पल एकदम जेनउ करबै जेना शुद्ध होइ छै एकदम। अच्छासे कहली आँय
मैथिलीमे जे पीपूवला बजाबय वला जे होइ छै सेवला करबै।
हँ हँ टीपू बै हँ।
ओ ओ तऽ बड्ड नीक हइ। पूरा मिथला वाला मिथिला वाला भायब एत।
पूरा बस खाना पीना मे कोइ कमी नय। करबै।
तब
देखने छियै जे हमसभ गेल छियै ने उम्हर मिथिला तरफ दरभंगा आर साइड। वहाँ देखने छियै भोज भात मे साग। तब अथी भुजिया आलू के तऽ किछु किछु के भुजिया तरुआ। मटकुरी वाला दही वहाँ के बहुत फेमस छै आ आम के। सीजन मे आम।
बहुत जादा ई दरभंगा आर तऽ हाॅट भेलै ई सब।
ई हमर तऽ बड्डेयो आइए रहल छै।
ओ कहिया हे बड्डे
ई आइ एक महीना बचल छै एक्कीस अगस्त के।
ओ तऽ बड्डेमे की की करबै।
जे हर साल होइ छै पूरी सब्जी खीर मिठाइ। चटनी।
केको आर कटबेबै की रेस्टुरेंटो आर जेबै।
हँ उ सब करबै गरीब उरीबके खाना दऽ देबै गरीब सबके जाके। स्टेशन पर रहै छै न गरीब सब।
ओ कपड़ो लत्ता देबैय
हँ कपड़ा-लत्ता कपड़ा लत्ता नइ देबै ओतबो पैसा नै छै
ओ तऽ खानो पीना तऽ बहुते भेलै
हूँ आइकल बहुत हं
आरो तऽ गिफ्ट कथि कथि कपड़ा कथि किनबै बर्थडे में
गिफ्ट लेबै हम एगो साइकल लऽ लेबै स्कूल जाय में दिक्कत होइ छैय
ओ
ओय लै एगो साइकिल लऽ लेबै आ एगो अथि ल ले कपड़ा उपड़ा सब आर सब
ओ कपड़ा में शर्ट
य हँ शर्ट-पेन्ट शर्ट पेन्ट एगो जूता
ओ हँ तऽ मुन्ना कऽ जे कहै छी त जेना उह हुअवला हेत अथी लऽ लिअ कुर्ता पैजामा
हँ ई गाँव में तऽ लड़ाइयो भऽ गेल रहै उहे उहे में लागल छियै हमर जमीन वाला मैटर
ओ केकरा स भऽ गेल रहै लड़ाई
एगो आदमी छै जे कहै छै तोहर घर हमर जमीन में बनल छौ एना ओना जमीन खाली करऽ नय तऽ गोली मार देबऽ
जमीन के लफड़ा बड्ड खराप होइ छै बड्ड खराब
हूँ बड्ड खराब होइ
सब जमीन चलते
उएह चक्कर में तऽ रोज दिन तऽ पाँचे हजार रुपया लाग रहल छै
जाऽ
की करबैय अब
हँ की कऽ सकलयै आदमी आरो कहु आर सब समाचार सब नीक है भाय बहिन सब पढ़ रहल है की
हँ सब पढ़ियए रहल छै अभी सब एकदम बैठ के कर रहल छी इस्कूल के होमवर्क बना रहल छै काम कर रहल छै कोनो मोबाइल चला रहल छै
ओ हमहूँ कहलियै जे तनी भाय से बात कऽ लै छी तऽ हम अहाँके फोन केलू
हँ
रक्षाबंधन में एबै की नय अहाँ
हँ एबै जरूरी रक्षाबन्धन में तऽ आबैयए पड़तै तऽ मजबूरी रहतै
हूं से सब
मजबूरी छै हँ सबके सब एतै
हँ सेहै
बहिन सब
हँ बहिनो कऽ लेने ऐयब
कै तारीख के छै रक्षाबन्धन
अठाइस के सुनै छियै अठाइस के आ केँ कोइ-कोइ कहै छै सताइसो केँ छै कोइ-कोइ कहै छै अठाईस केँ छै
कोइ कहै छै हम हमरा इधर सुन रहल छी नौ तारीख केँ छै राक्षाबंधन